हँ
हँ तखन बड्ड बिजी छलियै अहाँ एहिसँ हम फोन काटि देने चिय कहू ने फ्री भेलिय
हँ भऽ गेलीयै फ्री काम ताम भ गेलै
आ सभ कोन कोन त्योहार मनवै छी अहाँ
हमसभ सभ त्यौहार मनबै छियै
सभसँ नीक कोन त्यौहार पसन्द अबै अहाँके
सबसँ नीक हमरा दिवाली दिवाली सबसँ नीक ल
दिवाली त हमसँ नीक लगे हैं
हू
एहि ल हमे फटक्का उटक्का छोड़ै छियै ओहिसँ
नहि ओना दिया जलैत रहै सबके घर सब जल रहै ताहि दुआरे
करैत रह
ह
ह की सभ होइ हइ अहाँ सभके एत्त दिवालीमे
दिवाली मे खाना बने है बहुते रंग- बिरंग के और घर सजबै है ओर घर झाड़े है धोए है सब इएह सब होइ है
ओ कोन कोन ओहिमे गणेशे-लक्ष्मी जी के पूजा करै छीयै कि नहि दिवाल
हँ हँ हँ पूजा गणेश लक्ष्मी जी के हो शाममें आरती हए दिन मे सोहे
ओ सहबो करै छियै
हम नहि सहै छियै हमर मम्मी सहै छै
मम्मी सहैय छथिन
हँ सहै छथिन मम्मी
हमहूँसभ तऽ एहिना करै छियै हमसभ तऽ नहि सहै छियै एनाहिते गङ्ंगाजलसभ छीट लेली साँझ कऽ नहा लेली आ लक्ष्मी- गणेशजी के लड्डू मगेली मिठाइ मङ्गेल सभ पूजा करि लि
ह
आ पकवान सब बडु नीक बनैत रहै ह दाल भात तरुआ कचरी चॉप सब्जी सब ब मैर कनैत रहै छै तऽ हमसब पूजा करै छियै ओकरा बाद खा पी लै छियै फेर बहुत दू तीन घण्टा फटका उड़बै छियै दीप सब जलबै छियै तऽ बारह बजे राति जाकऽ हम सब सुतै छियै
हँ लेट तऽ भइयै जाइ त्यौहार सब रहल तऽ अहाँके कोन त्यौहार पसन्द हए
हमरा तऽ दिवालीयौ पसन्द हए होलियो पसन्द हए की होलिोमे सभ एक दूसरेके रङ्ग लगेलक गला मिललक
ओ होली होली हमरा ओत्ते नहि पसन्द
किया राम नहि
खेलै छै कनि मनी एतऽ ओते लोग नहि हेय तै दुआरे
ओ हम तऽ बुझै छियै आ होलियोसभ की करैत रहै कहत की हमरा रंगे नहि लगायब हम आओर की स खेलब
हाँ हँ
आ बड्ड आदमी बहुत आदमी छियै जे रंग नहि लगब चाहै छै खाली कहत की हमरा अबीर लाउ
हाँ तऽ ओ कनि कनि केमिकलसभ मिलायल रहै ताहि दुआरे कहैत रहै
हाँ बहुत आदमी के इन्फे्शन होऽ जाइ छै न मुँहमे रंग लेगैला सँ आ पढ़बै लोक सब कहाँ एना करै छलै खेलै छलै कादो माटी खेलै छलै आब
हँ माटिएमे खेलै छलखिन चढ़ब
हँ-अ अब कहाँ कोनो ओत्ते खेलो होइ सब काजूमे
हूँ अहाँके अपन बौआकेँ खेलऽ दै छियै रङ्ग एतऽ छोट हए तऽ की नहि
हाँ इमरियो होलीमे बड्ड खेललकै बाल्टी मे रंग घोइर-घोइर कऽ पिचकारी मंगा देने छलियै
हाँ तऽ बच्चा सबके उएह सब सबसँ हाँ तऽ बच्चा सभसँ उएह सबसँ खेलै हेय पिचकारी सभसँ
हँ बाल्टीमे एके बेर रङ्ग तुरन्ते तुरंते खतम कऽ लैइ कहै की आओरो चाही आओर चाही
हँ
हमसभ हमहु सब एनाहिते खेले छियै दिन मे कनी मनी रंग खेलली शाम मे नहा धुआ कऽ अबीर खेलली सबके पैर पर धेली आशीर्वाद लेली
हँ तऽ एनहिते हमहूँ सब ठीक छै
ऐनाहिंते खेलै छियै अन्हुसब
हाँ हँ
अन्हु सबके तऽ दालि भात बनल हन
हाँ दालि भात मुर्गो बनि जाइ हइ आँ अहाँ खाइ छियै ने
होली मे मुर्गा ठीक कहै छी होली दिनमे हम सब हमरो सबके भोरे के मीट अबे ह मटन अबे हे सब बनै हे
हँ हँ
दिवाली में नहि बने है दिवाली में तऽ दालि, भात, तरुआ सब ब
हँ
होली में मुर्गो बने हैं खसियो बने हैं दुनू बने हय
हँ सब चीज बनेै जे जेकरा जे नीक लगे से बनेबै
ह जेकरा जे नीक लगे है से खायइ
तऽ कतहु घुमू लए जाइ छियै कि नइ
नहि यै अभी कत्त जे अभी तऽ साँझ मे एक फेरा के गाछी चलि जाइ छियै कि आम सब फड़ल है तऽ देख अबै छी
हँ तऽ घूम अहाँ ससुरालमे जाइ छियै बाहर कि नहि
हँ शामके आदमी ओते नहि रहै छै नहि तऽ एक फेरा चलि जाइ छै
ओ अहाँ अपन माय लग ज बै
म लग तऽ गेल छलियै तऽ कछु दिन रहि कऽ एलियै हँ आ बार बार नहि जाय पार लगे है
जेना दिवाली होली होइ हइ तऽ नहि जाइ छियै
पबनि त्यौहारमे तक लोक नहि जाय द हय कि नहि कहै हइ कि चलि जेतै तऽ एतक के रहतै
हँ सेहो बात छै त एको बेर ने गेल छियै
की कहलियै
कहै छी एकको बेर न गेल छियै
कोन पबनीमे
होली मे दिवाली मे
होली मे तऽ गैल छलिए। तकर पिछला साल हमर बहिन के शादी छलै। न
हूं हूं।
तऽ ओहिमे गैल छलीए अप्रील मे स शादी छेलै, मार्च मे होली छेलै त हां हम दू बहीन छियै कि नै हम बड़ छियै, एगो हमरा से छोट छियै।
ओ अहांके कहिया बियाह भेल कोन साल में।
हमर बियाह के त अब तीन साल भऽ जाएत, हमरा बहिन के बियाह एक साल भेलै ये।
ओ तऽ दुनू के जल्दिए जल्दिए भऽ गेल मतलब ओ अहाँके पहिले बार तऽ जल्दीए ओकरो भऽ गेल।
हां हमर भेलै, दू साल बाद ओकर भेलै।
हां तऽ ननेद हय अहाँके कि नै?
हां हां ननद छथिन। दूगो बियाहल छथिन एगो कुमार छथी।
औ तऽ हुनकर बियाह कहिया हेतै।
हुनको ठीक ठाक भऽ गेल छै देखादेखी सब भेल छै, सुनै छियै कि बाइस फरवरी के दिन उतरतै। लेकिन अभी कन्फर्म पूरा नै गेलैये चिठ्ठा चिठ्ठी जे बने हय तिलक-उलक के। से सब अभी लै
और अहाँके छोटकी बहिनके ननैद हए कि नै हए?
हां ओकरो एगो नानद छियै, अभी कहाँ बियाह भेल छै। उ तऽ कुमारे छै।
तऽ केहेन छै ओ? व्यवहार केहेन
व्यवहार केहेन रहतै? ठीके छियै। लेकिन आज कल के जानै नै छियै छोरी सब केहेन रहै हय।
हां, सेहो बात हय। अहाँके ननैद ठीक हए ना?
ह ह मिला जुला के ठीके छियै।
ह और अहाँके साउस ठीक हए न?
हां हां साउस ठीक छथीन।
ओ की कर रहल छियै अहाँ? बताउ।
अभी तऽ कुछ नै करै छीयै। अभी कपड़ा सब लत्ता सब उताइर कऽ धेलियै य मोइड़ कऽ धरबै अब जाइ छी।
ओ की काम करै हे बउवा के पप्पा?
हुनकर बिजनेस छियै अथी के इलेक्टिक नै होइ हइ इलेक्ट्रिक के। अ पलम्बर के। आ अपन बिजने बिजनेस केने छथिन। अपन मार्केट हय ने ओहीमे अपन दोकान खोलने छथिन।
औ तऽ बढ़िया कमा लैत हएत?
हँ, कमा लै छथिन।
ओ तऽ दूर हय घरसँ?
नहि यै, जादा दूर नहि हइ। लगेमे मार्केट छियै।
तऽ ठिक्के हए तऽ।
हँ ओ ठीके छै। नओ बज जे जाइ छथिन खा पी कऽ, लंच लऽ कऽ जाइ छथिन। आठ बजे साढ़े आठमे आइब अबइ छैत।
ओ अहाँके ससुर की करै छथिन?
ससुरो के किराना दुकान छियै, खेतियो बाड़ी करवाबै छथिन। अ शुध ब्याजवला लेल धंधो करै छथिन। ऊ कए गो धन्धा करै छथिन।
तऽ ठिक्के हए, नीके काम करे हय।
ह लाइसेंसी वला सूद-ब्याजके धन्धा करै छथिन।
ओ तऽ कमा लैत हैत किछ?
ह किरानो दोकान आइसे नहि हइ, हुनकर जवानीएसँ ओ अपना केने छथिन।
तऽ चले हए खर्च? घरके बाहरेमे हए?
इनकर त ई घरेके पासमे हइ। उम्म गाँवेमे छै।
ओ। तब त निम्मन हए, बौआसब खाइत हएत चीज?
ह, ई चैल जाइ हइ ओइ दोकानपर आ कहत हम ई लेब ऊ लेब सब लै ल कहत हम ई लेब।
ओ चलू बौआ सब ठीक है न आओर सब
हँ ठीक छै ई तऽ करैत रहब याद यै
हँ करैत रहबै ठीक है हँ नहि बिसरब